हैलो
जय झूलेलाल
जय झूलेलाल ॿियो ॿुधायो उल्हासनगर जो कीअं आहे हे? मौसम
ठीकु आहे बरसाति थोरी पए थी थोरी नथी पए बाक़ी उस लॻी पई आहे
अच्छा हिते गर्मी थींदी आहे उल्हासनगर में?
जाम हदि खां वधीक हिन दफ़े त जाम थी।
असांखे लॻो हुन साइड शायद मौसम सही हूंदो आहे। सर्दी बि इलाही थींदी आहे?
गर्मी जाम थी हिन दफ़े जाम थी। जाम हुई हिन दफ़े गर्मी
उल्हास ते इलाही ज्यादा इलाही ज्यादा।
हा
हा न मूंखे लॻो गुजरात ऐं हुन साइड महाराष्ट्र साइड में। ईंदो न उल्हासनगर। त हुन साइड ते शायदि एक्स्ट्रीम न सर्दी पवंदी आहे न गर्मी पवंदी आहे
न न सभु हिते मौसमु हूंदो आहे। पर हिन दफ़े त गर्मी जाम थी छा ताईं
हा बरसाती अञा ताईं त न पई। अञा त गर्मी आहे अञा। पई आहे उहो ई फ़र्क़ु पइजी वेंदो न महाराष्ट्र जो ऐं हेॾा गुजरात जो
अच्छा इन करे
हा
ॿियो तव्हांजो हुते छा छा फेमस आहे?
असांजो इलाहाबाद त मशहूर आहे कुंभ वास्ते।
अच्छा कुंभ वास्ते।
हा हाणे कुंभ थियो हुयो न हिकु साल पहिरियोेंं एॾो बढ़िया कुंभ थियो हुयो।
हा हा
तव्हांजे आस पास त नासिक पयो न नासिक में कुंभ जेको थींदो हूंदो उज्जैन। उज्जैन भी परे पवंदो तव्हांखे नासिक भरिसां पवंदो।
नासिक बि एॾो पासे में कान्हे असांजे ऐतरो पासे में कान्हे असांजे पासे में बॉम्बे आहे बॉम्बे।
अच्छा। हा त बॉम्बे जो क्लाइम त चवंदा आहिनि इलाही सर्दी गर्मी न पवंदी
उते बि सर्दी गर्मी जो आहे मौसम थींदो आहे। उते भी असरु थींदो आहे।
बॉम्बे में बि थींदो आहे कंहिं वक़्तु वधीक कंहिं वक़्तु घटि पर थींदो आहे।
ॿियो ॿुधायो? हलो आवाज़ु अचे थो? हलो हलो आवाज़ु अचे थो? आवाज अचेव थो